हेलो
हेलो
नमस्ते
नमस्ते।
अहाँकेँ कहै छी ने खाना उना खा लै छी।
खाना उना खा लै छै।
ए ई। हँ, यहाँकेँ त खानामे खा ले छियै, अहाँकेँ खानामे कथि कथि खाय ले छियै।
खानामे दाल भात खाए छी।
हँ यहाँकेँ तऽ खयले छियै, मीट ओर चावल ओर पापड़ तिलौरी। अहाँकेँ बोली न। अहो सभ सभ नेक छी, आर कहै छी ने अहाँकेँ माता पिता सभ निक ह सु कह ह, आ कहै छै ने। अहाँकेँ पढ़ाई लिखाई कैसे चलै छै?
सभ ठीक चलै छै।
हेलो।
बोलै छी और सभ।
आरो सभ निक छियै आरो सभ अहाँ से पूछल जा
आरो सभ आ केना घूमय जाइ छी कि नय जाइ छी।
आ अहाँकेँ तऽ सोचले छियै घर पर रहत तऽ मोन काहा लागै छै। अहाँकेँ कहू सोचले छीयै कि न घूमे उमे जाय ले छै।
हँ, जाइ छीयै नेपाल जाइ छीयै घूमे।
अहाँकेँ कहिआ जाइ छी?
जाइ छीयै दस दिन बाद जाइ छी।
हँ, अहाँकेँ जरूर जाइ छीये त हमहूँ के कहबै छी।
हँ, चले छै।
ह्म अहाँकेँ कितना बजे चल छै, कई तारीखके चले छी अहाँकेँ।
एगारह तारीखके चाहे छै।
हँ, जरूर। अहाँकेँ कहै छियै ने तऽ हम जरूर जलै छी।
हा। और खाना किया बनाै छियै?
खाना उना तऽ यहाँकेँ बना ले छी अहाँ। खाना उना बना लै छै।
हँ, बना लै छी।
अहाँकेँ खानामे कथि कथि बना लेबे छियै?
खानामे सभ बना लेबे छै।
ऐसे कथि कथि बना लै छी, नाम न याद हइ।
दाल भात भिंडी करैला रा। सभ बना ले छियै चिकन उकन सभ बना ले छी।
हू, अहाँकेँ बड़ी निक निक खाना बना ले छियै।
हा, सभ निक निक बना लिय छी।
हूँ, और कहै छै न। अहाँकेँ आम ऊम के सीजन चलैत छै, आम ऊम खेले छियै कि ना।
आम उम तऽ न खाए छि एक गो अभी आबै छीयै गांव मे तऽ खाए छि आम उम गाम मे आम होइ छै कि नाए
हँ इहके तऽ गाँवोमे हाँ रहै छै
गाँव मे नाम हइ छी कि खतम होइ छी
यहाँ के तऽ आम अभी बहुत छै डालमा किशनभोग मालदेव अह यहाँ आबे छियै ने कभी खिलआबे छिय बड़ी लजीद लजीद
हँ तऽ हम आबै छिए एगारह तारीख के आबै छि हम घर
ह जरूर यहाँ के आबै छियै ने जरूर खियाबै छिए
आ लीची होइ छै कि न
यहाँ के त लीची सब खत्म हो गेले छै
लीची खत्म होबै छै आ जिलेबी होइ छै कि नाए
यहाँ के जिलेबी ढल ऐछ मतलब थोड़ा मोड़ा हलै छै लाल लाल और बकी लड़का सब यहाँ के केतना सब खा जाय छियै तूड़ तूड़ के लगी से
सब लड़का सब तुर खाबै छै कि ना
हू का कहै छी लड़का सब थोड़ा बदमाशी करै छय
आ फिल्म बिल्म लागै छै कि न मोतिहारी मे
हँ लागे छी ने मोतिहारी मे तऽ बड़ी नीक नीक फिल्म लागे छैै खेसरिया के पवन सिंह के और अल्लू अर्जुन के बहुत ही नेक नेक फिल्म लागल छै वहाँ
ह देखे जाइ छी हम फिल्म देखे जाइ छी आबै छी आबै छी तब जाइ छी देखेब
आ उधर पार्क वार्क लगै छै कि नाए
हँ यहाँ के तऽ लागे छै मोतिहारी में बहुत बड़ा लागे छै
हँ तऽ चलाय छी कि नाए नाए
जरूर चलै छै अहाँ के जरूर चले छै पैसा वैसा ले के जरूर चले छै शेमफूल वमफूल
सेम्पू वम्पू सब ले के चलै छी
हँ जरूर अहाँके सुनले छीय कि न जायके
सब गोरा चलै छि
हू और कहै छी न अहाँके माता पिता काम उम करै छीय कुछो की घर के खाली काम करै छि
हँ सब काम करै छि बोलै छी
अहाँ के पिताजी कोन काम करे छि
पिताजी कोन काम करै छी ऐखन पिताजी घरे बैठल छी
नेपाल उपाल जाइ छियै कि नौकरी करै छिए अहाँ के पिताजी
आ काम करे छि नेपाल मे
अ चलिय ने छियै अहाँके पिताजी बड़ी काम करै छियै तऽ
हँ
हू आओर कहै छै ने अहाँके खेल खेलाए छियै
हँ खेर खेलै छीयै
हू एना पुछ हँ यँहा खेलै छी अहाँके खेल मे कोन कोन खेल खेलै छै
खेल ने है उहै
बस खाली किलकेट खेलै छै अ
बोलै छी
अहाँ के खाली खेल मे क्रिकेटे खेलै छीयै
क्रिकेर खेलै छी मतलब बेसीे पसन्द लागे छै हमरा वही से बोलै छै
आरो खेला खेलै छियै जैसे कि कैरम बोर्ड बैडमिंटन
ओ सब खेलै छी मतलब उह हमरा अच्छा लागै छै ओहि ओईसे से बोलै छै उहै
अहाँके बड़ी नीक नीक खेल खेलाए छीय तऽ
ह कभी आबै छी ने बंगूलोर घुम ल
हँ जरूर इहाँके सोचले छियै गर्मी बहुतिन लागै छै यहाँ पै काम धन्ध करै छिय समय नै मिलै छै समय कभी मिले छै ने अहाँके तऽ हम जरूर अहाँके अह के जरे जरूर चले छियै बंगुलौर घूमे
डोल जाइ छी
हू आओर कहै छी ने अहाँके माता पिता दादा दादी भाय बहन सबनै छिय काम
आओर सब बोलै छै गामो के समाचार कैसन हइ छै
ह इह के तऽ समाचार सब नेक छै यहां के सि बो दहु थोड़ा मुंह न धोेवै छै
उ मु न धोइ छै फिदरा होइ छै
अब का करे छै कहै छी शादी उदी न होतै तऽ कहै छै जाय हमर शादी नहि होतै तऽ कोनो बात नहि का करे छै इनका के कते समझैय
ओ सादि न होइ छै उ न धोयछै होइ ओहि से
ह बड़ी खराब लइका छै
हँ बहुत खराब ओइ देखै छै
आओर कहै छै न अआहाँ बोलै छै बोलै छै
उधर इनाम हय छी आबै छी हम खाय
हँ जरूर यहाँ के आबे छै ने आम चिउरा खियाबै छीये
हँ आओर घूमे जाइ छी स्विमिंग पुल मे
मुरघटिया वौरी सुरस अहाँ के सब घुमबे अहं छीयै ने कहू
जामुन उमफर छै कि नही
हँ जामुन तऽ फड़ै छै खजूर भी फड़ै छै बुझबाई आहाँ क कहै छै अहाँके
खजूर हइ छै कि नहि
हँ खजूर तऽ बड़ी ने नेक तड़ै छै
नहि नहि फराइ छि आ बोलै छी मतलब खेत मे रोपा गै छी बिय कि नहि रोपाइ छि
हँ यहाँ के ते तऽ बीया सब रूपा ग ले छियै छींटा उटा अब धान रोपाइ छी यहा अभ टाइम छिए
अपना रूपागै छै
नहि यहाँके तऽ अभी न रोपा ले छियै यहाँके पिताजी सोचै छियै से दस दिन बाद रोपनी करै छी
ज दस दिन बाद रोपनी होइ छी हमहु मालवह के रोपा गय छी
किया कहै छै
हँ मालबा के खेतो में रोपाागे छिक बिए
ह यहाँ के तऽ माला के न रोपाइले हिय छी स यहके पानी पाटे छियै कालू देखे छियै मौस आजू रुपाबै छियै हमाज से
आजू रोप होइस हो कि ना
ह आ क माल के शादी होइ छै हँ
कना क माल के शादी होइ छै
आहाके
आहा के
तऽ मेहनत करते करते भाड़ा बना लेल छिए उ दिन उतराय छै सब सुनने मे आबे छै यहाँ के
ह दिन तऽरागैइ छै
हं शादी हो गेले छै शायद शादी होतै ने अगला साल तऽ त करे छै भोजज खा जा रहल छै यहाँ के
हँ क करै छी जाइ छी भोज खा लिय छियै आ चुमा उमा कऽ दिय छियै
हँ यहाँके बड़ी नीक नीक सोच रखै छै तऽ
हू
ओर कहै छै ना अहाँ के माताजी आचार लगाबले छी
हँ अचार लगाबै छियै
यार तूहो पूछ
आ आपका माता आचार लगाबै छै
हँ यहाँ के तऽ माताजी आचार लगले छी यहां के माताजी कोन कोन आचार
माता जी त लगा लग ई उहे आचार आम कटहर बरहर आला बहुत आइटम लगाई छी आम के अचार आपके माता जी कोन कोन आम क आचार लगा छी
यहााँ के टमाटर जे लगेले छियै आम का नीबू का मिर्ची का आदी कऔर मूली क मूली क जोना ने फड़े छै ठंडी के मौसम मे फरे छै का कहे छै जो घा मे उगे छै ने
बहुत लज्जित खाना अथि बनाई है
अचार बड़ नीक लागै छै सही बोलै छी अहाँके आओर कहै छी, ने अहाँकेँ अहाँकेँ मौसम कैसे छियै।
एहि ले के तऽ मौसम बहुत खराब होय छै, डेली इधर। बारिश हो रहै छै।
बारिश होइत अहाँकेँ दिल्ली।
हँ, इधर बारिश हो रही।
यहाँ तऽ बडी। ह, यहाँ तऽ बड़ी कड़ी धूप उगै छै, क्या करे छै गर्मीमे। साफ बिहाल हो गेले छै।
डेली बारिश रहै छै।
हँ।
घामा न उगे छै
हू, सही।
एक महीना एक डेढ़ महीनासे घामा न उगै छै।
ह, अहाँकेँ मियाज उवाज सभ ठीक छै ने।
यहाँकेँ मियाज उवज सभ ठीक हइ छै य।
नेट रह के चाही। चलिए अहाँसँ बात करिक बहुत निक लागै छै, कभो समय मिलै छै। तऽ अहाँसँ गपशप करै छै अपने। माता पिताके मेरे तरफसे नमस्ते बोल दीजीए ठीक है आ।
बोल देने छै ठीकै छै।
नमस्ते।
नमस्ते।
नमस्कार।